की हाल चाल।
ठीक छैय अपन कहियौ।
अपनो बढ़िया छैय पता छौ तोरा एर कोच के तरकारी आ बनल छले कतेक स्वदगर छले। केना बनैलिए बुझल छौ।
केनाकऽ।
तोरा नहि पता छौ।
नहि हम तखेने
सभसँ पहिने हम एर कोचके पात तोड़ कऽ अनलियै।
हू।
आ तहन ओकरा सिलौट पर धो क निक सँ पसारि देलियै एकटाके पात पसारि देलियै। आ ओहिमे बेसन तऽ अथी की कहे छैय तऽ। खेसारी दाइलके पीस कऽ लगबैत गेलियै पात के हां हां।
आ ओहिमें पात पर पात पसारैत गेलियै आ फेर से लगबैत गेलियै। ठीक छै। ओकरा फेर जखन पूरा लगायल भऽ गेलै फेर ओकरा मोड़ि मोड़ि कऽ नीकसँ मोड़ि कऽ आ तखन ओ ओकरा मोड़िकऽ काटि कऽ चक्का बना कऽ चक्का बनेलाके बादमे ओकरा फेर ऊपरसँ साटि देलियै दालि लऽ कऽ जे पिसने रहियै घाटि जकाँ तकरा अथि कऽ कऽ आ फेर ओकरा अथि लोढ़ा बना कऽ काटि कऽ तखन फेर तेल देलियै अथि मे लोहिया मे
हँ।
आ लोहिया मे तेल दऽ कऽ ओकरा पहिले तरि लेलहुँ नीकसँ तोरा नीक लगै छौ खायमे
हमरा तऽ हमर फेवरेट अछि ओ।
हँ तऽ हम फेर ओकरा तैर तैर के आ तख ओकर बाद जखन झोर बनबैके रहै छै
हँ।
तै मे फेर झोर बनाकऽ आ आम खटगर जतेक देबही ततेक तोरा नीक बनैत छै। ने तऽ कबकबे लागऽ लगे छै, कहे छै लोक कि बदमाश लोक सब जे एड़कोंच खाई छै तऽ ओकरा बेसिये कबकब लगै छै। छै।
हमरा लगैये बहुत ज्यादा चाहे कतबो खट्टा रहे तैयो
नै नै आमके मौसममे जे आम दैत छै ने तऽ नै लगैत छै ओतेक खट्टा अथि कबकब हमरा तऽ ओलके चटनी नीक लगैए लेकिन हम अखैन नै खाइत छियै।
हँ होय छै कते आदमी के अपन मोन लगै
हमरा सासुरमे अरकोंच के चटनियो बनैत छै ओकरा कूकर मे दऽ दै छथिन थिन सबटा पात के तोड़ि कऽ हं आ तखैन ओकरा एक सीटी लगा दै छथिन पानि तानि नहि दै छथिन बस ओकरा एक सीटी लगा देलथि फेर निकाललथि
ओहिमे मिरचाइ काटि कऽ कचका नून तेल मिलााकऽ बा लगतौ कि
ओ होँ ओहो नीक लगैत छै जेना साग बनैत छै ने साग बनैत छै ने ओनैहे एरिकोंच के सागो बना लियअ आ नै त चटनी के चटनी खा लिय नहि तऽ ओकरा साग बना लियअ खटगर द के दालि द के
आ मशरूम के तरकारी खेने छें?
ना मशरूम तऽ नहि खेने छियो।
बाप रे मशरूम के जे तरकारी सुन्दर होइ छै दिल्ली मे जे ई अनैत छलखिन हे से जे बनबै छल कोने से की कहिऔ खाइत देरी लगतौ हमरा तऽ मतलब ओ देखै छलियै तऽ पहिले तऽ बुझै छलियै गोबर छात छता छै अपना सबके गाममे
हँ अपना सबके हँ एत तऽ हरदम जनमिते र अनेरुआ छै।
अनेरुआ छै आ दोसर बात की छै जे ओ जे अनैत छथिन पैकेटसभमे जे रहैत छै तऽ ओकरा अलगे रहैत छै ओकर डंटी मोट रहैत छै।
हँ।
आ ओम्हरकामे डंटी मोट नहि रहैत छै ओतेक अथि जकाँ भगवानपुरोमे एक दिन भेटल रहै लेकिन ओ सड़ल रहे छै आ जहर भय जाय छै ने जखन ओ रोद में चलि गेल ते बुझियो जे खराबे भए जाय छै।
हँ तहन ओ अथी भऽ जाइ छैय।
आ सभसँ नीक सभसँ नीक होइ छै उजरा चनाके छोला
हँ।
उजरा चना के छोला लेकिन एहि बेर हम सीख गेलहुं बनेनाइ की केलखिन। तब रायतमे ओकरा फूलय ला द देलखिन आ भोर मे ओकरा। कूकर मे दकऽ पा‌इन द क प्याज के कायट। क तोरा छोड़ा छोड़ा क एक एकटा क प्याज के आ टमाटर। टर ओहि मे द देलखिन्ह टमाटर सौंसे दै छथिन।
हं।
आ तकर बाद मे ओकरा से लोहि अथी मे कूकर मे सी। कुट्टी लगा देलैथ आ कनि ओकरा चायपत्ती के। से सूती कपड़ामे बान्हि क सेहो सेंट ला द दैत छथिन ओइमे। तकर बाद ह तकर बाद सुनीह न। तकर बाद की करै छथिन त ओकरा निकायल देलैथ आ जेहन। एक दू सीटी लगा दै छथिन तहन निकायल क आ आधाह बादामके तोरा। पीस दैत छथिन ओहीमे अथि ल क जेना रहीसभ नहि रहै छौ।
हं।
त ओहि रही ल क मेस देलैथ प्याजोके मेस देलैथ।
हूं।
आ तहन ओ ओ। ब्रस जे बनेलैथ त अदरक लहसुन के पहिले पेस्ट द दै छथिन।
हं।
आ तहन ओहिमे जखन ओ कनि भुजा गेल तहन धनी हरद मिर्च। चाय प्याज के जे ओ पिसने रहै छथिन से ओ सबटा। के बाप रे तेना क ओ भुजै छथिन जे लगैत रहतौ की जेकी। एकदम अथी वाला कुक छथिन पता नहि। आ तहन भुजैत भुजैत जखन ओ लाल भ जाइ छै तकर बाद जा क ओकरास तोरा ओ। अथी रस दै छथिन आ रस रस नहि देथिन। ऊ जखन ओ उबालने रहै छथिन ने कूकर मे जे पाइन रहै छै।
हं।
उहे पाइन ओहिमे द दय छथिन से ततेक सुन्दर लगै छै खाय मे। हुनका बड नीक खेनाइ बनब आबै छैन।
अ त । । महिला सब स ज्यादा साद पुष के खै छै। । कोन काज छै। क ब हँ ।
आ पुरुष सब कहियो काल बनबै छै ने। उ की कहियौ शिमला मिर्च के। शिमला मिर्चके जे एक दिन बनेलखिन कायट क शिमला मिर्चके। पूरा कायट देलखिन।
हँ- हँ। कहुन। हेलोऊ। हेलोऊ। आह। हेलो, हेलो।